नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार
कल्हि हम सोचे छलू जे दुनियामे सबसे मूल्यवान चीज की अछि किएकि एक बार पहिर जाय समय फेर वापस नहि अब्यत अछि
बिलकुल धन वस्तु आ अन्य बहुत रास चीज फेर से प्राप्त तऽ कैल जा सकैत अछि मुद्दा समय एक बार गेला बाद सदा लेल चली जाइत अछि
हँ सच कहू तऽ बहुत लोक समयक महत्व तखन बुझै छथि तखन बहुत देर भय जाइत अछि
हँ एहि कारण बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान समयक सही उपयोग करबाक प्रयास करैत छथि
हूँ हमरा लागैत अछि जे विद्यार्थी लेल समयक महत्व विशेष रूप से अधिक होइत अछि
बिलकुल क्यूंकि विद्यार्थी जीवनमे एकल गेल मेहनत भविष्य दिशा निर्धारित करैत अछि
कल्हि हम पढ़लहुँ जे सफल लोक सब अपन दिनक प्रत्येक घंटा के योजना बना के कार्य करै छथिन
हँ समय प्रबन्धन हुनकर सफलता केर महत्वपूर्ण कारण सब मे से एक मानल जाइत अछि
सच कहू तो बहुत रास लोग छोट छोट काम टालति टालति महत्वपूर्ण अवसर गवा दति छथि
बिलकुल आजूक छोट आलस्य कल्हि के पघि समस्या बनि सकति अछि
हमरा लगति छै जे समयक सही उपयोग करनिहार व्यक्ति सामान्यतह अधिक आत्मविश्वासी होइत अछि
हँ क्यूकि ओ अपन कार्य समय पर पूरा लेति छथि आ अनावश्यक तनाव से बचल रहति अछि
हूं कल्हिये हम देखली जे बहुत रास विद्यार्थी परीक्षा नजदीक आवला पर घबराहट छथि
ई अक्सर समयपर तैयारी नहि करबाक परिणाम होइत अछि
हँ सच कहू तऽ प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़नाइ अन्तिम समय तनाव कम कै सकति अछि
बिलकुल नियमित प्रयास हमेशा जल्दबाजी से बेहतर परिणाम देत अछि
हमरा लगति अछि जे समय केवल पढ़ाइ लेल नहि बल्कि स्वास्थ्य लेल सेहो महत्वपूर्ण अछि
हँ व्यायाम विश्राम आ स्वस्थ दिनाचार्या लेल समय निकालन आवश्यक अछि
कल्ही हम पढ़लि जे बहुत रास सफल व्यवसाय समय के धर्म से बेसी महत्वपूर्ण मानै छथिन
बिलकुल क्यूकि समयक सही उपयोग से धन कमाओल जा सकति अछि मुदा धन से समय नहि खरीदल जा सकति
सच कहू तऽ समय बर्बाद करबाक सबस पैघ कारण बिना उद्देश्यक गतिविधि सब होइत अछि
हा जखन व्यक्ति अपन लक्ष्य स्पष्ट रखति अछि तखन समयक उपयोग स्वतः बेहतर होयमे लागति अछि
हमरा विश्वास अछि जे समयक सम्मान करनिआर व्यक्ति जीवन मे बहोत आगे बढ़ि सकति अछि
बिलकुल क्यूंकि समयक सही उपयोग धीरे धीरे ज्ञान अनुभव आ सफलता तीनो प्रदान करति अछि
हँ सही केहलियै समय जीवनक सबस मूल्यवान सम्पत्ति अछि आ जे व्यक्ति समयक सम्मान योजना आ सही उपयोग करनाइ सीखी ले छथि ओ अपन लक्षक निकट पहुँची सकति अछि आ अधिक सफल सन्तुलित आ संतोष पूर्ण जीवन जी सकति अछि
काल्हि हम सोचति छलहुँ जे समयक एक एहन शिक्षा अछि जे बिना बोलने बहुत किछु शिखा दति अछि
बिलकुल कियाकि समयक संग व्यक्ति अपन गलती अनुभव आ सफलता सब से बहोत रास सिखेत अछि
सच कहू तो बचपन मे बहुत लोक समयक मूल्य नहि बुझति पाबति छथिन
बिलकुल मुदा जखन जिम्मेदारी बढ़इ लागति अछि तखन समयक महत्व वास्तविक महत्व समझमे आबति लगति अछि
हमरा लगैत अछि जे समय पर कयल गेल छोट कार्य सेहो भविष्यमे पैघ लाभ सकैत अछि
हुँ बिलकुल नियमित बचत नियमित अध्ययन आ नियमित अभ्यास एहि बातक उत्तम उदाहरण अछि
कहली हम पढ़लहु जे बहुत रास महान व्यक्ति प्रतिदिन बहुत अनुशासित दिनाचार्य अबैत छला
हँ हुनका सबके मालूम छल जे सफलता आकस्मिक नहि बल्कि समयक सही उपयोगक परिणाम होइत अछि
सच कहु तो समय बर्बाद करनाइ धीरे धीरे व्यक्ति आत्मविश्वास सेहो कम करि दैत अछि
बिलकुल कियाकि अधूरा कार्य या तालमटोल मानसिक दबाव बढ़ाबैत अछि
हमरा लागैत अछि जे प्रत्येक दिनक शुरुआत एक स्पष्ट योजना से होनाइ चाही
हँ योजना रहला से व्यक्ति केँ पता रहैत अछि जे ओकरा दिन भरि की की कार्य पूरा करबाक अछि
काल्हि हम देखलहु जे कतेको लोक महत्वपूर्ण कार्य छोड़ि केँ कम महत्वपूर्ण चीज सभमे खर्च करैत छथि
हँ ई वास्तव मे समय प्रबंधन सबसे पैघ गलती सबमे से एक मानल जाइत अछि
सच कहू तो समय पर निर्णय नहि लेला से बहुत रास अवसर हाथ से निकलि जाइत अछि
बिल्कुल जीवन मे कतेको अवसर केवल सीमित समय लेल उपलब्ध होइत अछि।
हमरा लागैत अछि जे समयक संग चलनाइ सफलता लेल आवश्यक अछि।
बिलकुल जे व्यक्ति बदलैत परिस्थिति अनुसार। स्वयं केँ तैयार नही करत तऽ ओ पाछा छूटि सकैत अछि।
काल्हि हम पढ़लहुँ जे सफल विद्यार्थी समयके विशेष अनुसार बाटिक। की पढ़ाइ करैत छथि।
बिलकुल एहि से हुनका सबके प्रत्येक विषय पर पर्याप्त। ध्यान देबाक अवसर भेटत अछि
सच कहू तो समयक महत्व केवल करियर लेल नहि बल्कि परिवार आ सम्बन्ध। सभ लेल सेहो होइत अछि।
हँ। की लोक सब सग बितओल गेल समान जीवनक सबसे सुन्दर स्मृति बनि जायइत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे समयक सम्मान करनाइ। वास्तवमे जीवनक सम्मान करनाइ अछि।
बिलकुल जीवन स्वयं समयक संग्रह मात अछि
सही कहलियै समयक सही उपयोग अनुशासित दिनाचार्य स्पष्ट योजना। समय पर निर्णय नियमित प्रयास आ सन्तुलित। जीवन शैली अपनाबी कोनो व्यक्ति अपन। जीवनक केँ अधिक सफल व्यवस्थित सुखहाल। आ अर्थ पूर्ण बना सकैत अछि की की समायक। सदुपयोग दीर्घकालीन सफलता आ असन्तोष आधार होइत अछि।
हँ कल्हि हम सोचे छलू जे दुनियामे सब लोको केँ प्रतिदिन समान समय भेटैत अछि मुदा परिणाम सबहक अलग अलग होइत अछि
बिलकुल। क्यूकि अन्तर समयक मात्रामे नहि बल्कि समयक उपयोग। करबाक तरीका मे होयइत अछि
बिलकुल सच कहु तऽ कतेको लोग दिन भरि व्यस्त रहै छथिन मुद्दा बहुत कम प्रगति करी
हँ क्यूंकि व्यस्त अनाइ आ उत्पादक कार्य करनाइ दोनो अलग बात होइत अछि
ह हमरा लगैत अछि जे महत्वपूर्ण कार्य के पहिने पूरा करबाक आदत बहुत लाभदायक होए त अछि
बिलकुल एहि से आवश्यक कार्य समय पर पूरा जाइत अछि आ मानसिक शान्ति सेहो बनल रहैत अछि
अ कल्हि हम पहिल जे समय पर पहुँचब एक प्रकारक अनुशासन मानल जाइत अछि
हाँ समयक पाबन्दी व्यक्ति जिम्मेदारी आ विश्वसनीयता दर्शाबैत अछि
सच कहू तो बहुत रास लोग छोट छोट समय खण्डक महत्व नहि बुझैत छथि
बिलकुल मुद्दा प्रतिदिन किछु अतिरिक्त मिनट सेहो समयक संग मिली के पैघ उपलब्धि बन सकैत अछि
हमरा लगैत अछि जे पढ़बाक आदत समयक सबस अच्छा निवेश सबमे से एक अछि
हँ क्यूकि पढ़नाइ व्यक्ति के ज्ञान सोच आ निर्णय क्षमता मे सुधार करबाक अवसर दैत अछि
कल्हि हम देखलिय जे सफल खिलाड़ी सब अपन अभ्यासक समय बहुत गम्भीरताक संग पालन करैत छथि
बिलकुल नियमित अभ्यास आ समयक अनुशासन हुनकर सफलताक के आधार होइत अछि
सच कहू तऽ समयक मूल्य अकसर तखन बुझाइत अछि जखन अफसर हाथ से निकलि जाइत अछि
हँ एहि कारण वर्तमान समयक सही उपयोग करनाए बहुत आवश्यक अछि
हमरा लगैत अछि जे दिनक अंत मे अपन कार्यके समीक्षा करनाइ उपयोगी होइत अछि
बिलकुल एहि से पता चलैत अछि जे समय कतय सही उपयोग भेल आ कतय सुधार आवश्यक अछि
कल्हि हम पढ़लहुँ जे महान अविष्कार आ वैज्ञानिक सब समयक बहुत सम्मान करैत छलाह
हँ क्यूकि हुनका सबके मालूम छल जे प्रत्येक महत्वपूर्ण उपलब्धि हजारो घंटाक मेहनत माँगैत अछि
सच कहू त समयक सही उपयोग व्यक्ति के आत्मविश्वास सेहोव प्रदान करैत अछि
जखन समय पर पूरा होइत अछि तखन मनमे संन्तोष आ प्रेरणा दोनो बढ़ैत अछि
हूँ हमरा विश्वास अछि जे समयक सम्मान कर निआर व्यक्ति जीवनक अधिकांश क्षेत्रमे सफल भए सकै छथि
हँ क्यूकि समय प्रबंधन सीखि लेनाइ वास्तव मे जीवन प्रबंधन सिखी लेनाइ अछि
सही केहलिए समय पाबन्दी प्राथमिकता निर्धारण नियमित समीक्षा पढ़बाक आदत अनुशासन आ निरन्तर प्रयास जेकर गुण अपनाबी क कोनो व्यक्ति अपन क्षमता के बेहतर ढंग से उपयोग। कहि सकैत त छियै आब धीरे। धर एक सफल सन्तुलित आ उद्देश पूर्ण जीवनक निर्माण करे सकैत अछि।
कली हम सोचैत छलू जे समय एहन सम्प्ति अछि। जे गरीब आ अमीर दोनोके बराबर मात्रामे भेटैत अछि।
बिलकुल। प्रतिदिन चौबीस घंटा सबके समान रूप से भेटल अछि मुदा ओहि समयक उभी सब अलग अलग तरीकास से करै छथि।
सच कहू तऽ किछु लोगो समय के निवेश करैत छथि। जबकि किछु लो समयके केवल खर्च करैत रहैत छथी
हँ बिलकुल। आ समय मे कयल गेल सही निवेश भविष्य मे ज्ञान अनुभव आ सफलता। बैरके वापस आबै चा छी।
हमरा लगैत अछि जे विद्यार्थी जीवन समय प्रबंधन। सिखबाक सबसँ अच्छा अवसर होइत अछी
हँ बिलकुल जे विद्यार्थी एहि अवस्थामे समयक महत्व बुझि जाय तऽ भविष्य बहुत रास कठिनाइ से बची सकैत।
कहली हम पढ़लहु जे इतिहासक सबसे बहुत रास महान व्यक्ति। सफलता पछा समायक अनुशासन मुख्य कारण अछि।
हुॅं लोक सब समय बर्बाद करबा बदला सिखबा सोचबा। कारी करबाक पर ध्यान देत छै।
ओ लोक सब समय बर्बाद करबा बदला सिखबा सोचबा आ कार्य करबा। पर ध्यान दैत छलाह।
सच कहू तो टाल मटोल करबाक आदत व्यक्तिक। प्रगति के धीरे धीरे रोकि देैत अछि।
बिलकुल क्यूकि आजुक टाल। टालल कार्य अक्सर कलीक बोझ बनि जाइत अछि।
ह हमरा लगैत अछि जे दिनक शुरुआत सकारात्मक सोच। स्पष्ट उद्देश्य से होना चाही
हँ जखन व्यक्ति जानैत अछी जे ओकरा की करबाक अछि तखन समयक उपयोग स्वतः बेतर होयम लागैत अछि
कहलियै हम देखलियौ जे बहुत रास। अ लोग छोट छोट अवसर केवल समय पर कार्य नै करबाक कारण गवा देत छथि।
ई सही बात अछ अक्सर हमेशा दरवाजा नही खटखटा पेते बहुतो बेर समय पर निर्णय लेबाक आवश्यकता होइत अछि।
ठीक तब आब बादमे बात होइ धन्यवाद।
धन्यवाद